हेलो
हँ ज जार की
जय जानकी कहियौ हमदूसा ठीक छी अपन कहियौ
बढ़िआँ अहाँ कतय रहैत छी
हम छी सहरसा जिलाके लगमा गाँवसे
लगमा गाव तऽ एखन रहहिके तऽतै आ तऽ दिल्लीमे कतय रहै छीयै अहाँ हम दिल्लीमे छी गर सिटी टू आइ मीन दिल्ली एन सी आर म
अच्छा एन सी आर मे छी अच्छा नहि नहि हम तऽ गामेमे छी हँ लगमा मे छी
आओर सभ कहियौ आओर
तबू अहाँ मतलब आर दोसरो कोनो काज करै छियै
हँ हम राइटर छियै
अच्छा अहाँ राइटर छियै
आर हमर एन जी ओ सेहो छै एन जी ओ चलबै छियै अहाँके आवाज अबैयै हमर हेलो आवाज अबैया
हँ हँ
बीचमे गैप भऽ गेलै ने ताहि दुआरे पुछलहुँ
ह नहि अपना की करैत छथि अच्छा
ह हमर एन जी ओ चलैत छै आओर हम राइटरसभ छियै
अच्छा
हँ मैथिली किताब आयल छै दू तीन टा ताजा संग्रह तऽ क‌ए टा आयल छै हँ
किताब के नाम बता सकै छी अहाँ
हँ एक स्व अपने ल एहसास अछि आवा आखड़ आखड़ मे आओरो एखन कनिेये दिन पहिले अथी भेल हन विमोचन भेल हेन एकटा किताबके तऽ ओकर नाम अय स्वर्गक सिरही मिथिला
बाह त तऽ बढ़िआँ यए अहाँके टाइम मतलब एतेक भेट जाइए लिखैसभके ने
हँ लिखैए लेलए टाइम भेटैए बाँकी चीजके हम कनी शायद करैत रहै छियै जे पसन्द के काज होय छै ओ लोग बेसी कैर पाबै छै ने से हँ सब काज जेना जल्दी जल्दी खेलहुँ आ पर इ वाला बेसी टाइम ए देलहुँ
ह बाल बच्चा सब पैघ भए गेलैए
पैघ हम एकटा जॉब करैए आओर एकटा एखन इलेवेन्थ म हमर तयो के जरूरी छै ह
ह
अहाँके की करै छी आओर
हम तऽ किछु नहि एना हाउसवाइफ छी
ह बढ़िया तैयो बड काज होइ छै और बेसीए काज नहि एकदिन
ह घर घर के गाछ खास किये तऽ गाम गाम घर मे आर सास ससुर बूढ़ छथिन हुनका सबके चलबैत बहुत
ह स बात छै आरो बड़ बाबु की करै छथि
आ
बड़ बाबू की करै छथिन
ओ अपना एम आर छथिन रियल हेल्थफयर मे
ओ ओहिठाम मने आसे पासेमे
हँ इम्हरे लोकले सहरसे जिलामे हँ आ बूढ़ा अपना ससुर छथिन दरोगास से रिटायर भेल तऽ आ सास छै बूढ़ एकटा लड़का छनि अ सत्रह अठारह साल के
हू ह
ह एकटा बेटी यऽ तेरह साल के
हूँ
बेटा तऽ अहाँके पटनामे पढ़ि रहल यऽ बेटी एखन एते गामे पढ़ैय बेटी सेवन्थ मे यऽ बेटा आइ आइ टी की कर
अच्छा बहुत बढ़िआ
तऽ ई वालामे जे अहाँ च अ ई मे जे अहाँ जुड़लियै य से अहाँके कतय भेटल काज
ई हम एहिसँ पहिले ट्रांसलेटवला काज एकटा रहै ताहि मे केना नहि केना जुड़ल रहिये ओ अहा फेसबुक सब पर देने रहथिन शुरुआतमे तऽ फेसबुकसँ एकटा ग्रुप बनल रहै ताहिसँ ओहिमे जुड़ल रहियै आ ओ ग्रुप ओतऽ काज नहि होइ छलै बीचमे पर ग्रुप बनले रहै तऽ ओहिमे फेरसँ सभटा ज्यादे दै छथिन प्रोफेसर तऽ ओमे ड लेलखिन तऽ फेर हमस देख ल तऽ ओहि सबहिमे जुड़लिय
हँ
तऽ ग्रुपसँ फेर नया ग्रुप भी बनि गेलै हँ पहिलुका ग्रुप दोसर छै तऽ हम ओहिीमे त हँ देखलियै तऽ कहलियै ट्राइ करैमे की जाइ छै अगर नहि हेतै तऽ कोनो बात नहि
हँ नहि अहाँ कन ग्रुप परे देलियै ने जे हम जेकरा से जुड़ल छीिय हमरा ओकरास से नहि बात भए रहल य तऽ हम कहलियै
एक्चुली ओ ने ईसभ काज बहुत स्लो करै छथिन तऽ जेकरा म प टा मेम्बर जेना बनाबे लए कहलखिन जिनका से बात करबै तऽ ओ पाँचोटा के ओ करथिन अपडेट तहने हम बात कऽ देबै ने सिर्फ हमरा अपडेट भेने तऽ नहि एतै तऽ ओ कए दिन वन वीक से ऊपरे भऽ गेलै ह सबके जेना अपडेट क नहि पाबि रहल छथिन जल्दी जल्दी काज नहि केओ ततऽ लोक छै ने जे के ओे दबोक केलेक मैसेज तो स्क्रिप बजे छै आगू बढ़ि गेल दोर दोसर के फे रिप्लाई क देले त ओ पछुआ गेल तऽ ओ अपने दने रह हुनका हम फेर टैग कऽ के हम आयल छलाह एक बेर अपडेट करियौ ऽ पाँच गोटा के छै पाँचो अपडेट भऽ जेतै तौ ने कॉल क
हँ हँ से तऽ छ
एखन जे मने कॉल करैत छियै तऽ ओ टाइम केना काउंट होइत छै
टाइम पर अपने लिखा रहल हत ह हँ हँ बारह मिनटमे अपने बात खतम भऽ जेतै
अच्छा तऽ एहिहिसँ पहिले अहाँ बात कयने छियनि किनको सभसँ
हँ हमर बहिन सब बहिन छी नहि नहि हमर बहिन सभ जुड़ल छै ने तऽ एखन नहि भेलै हे पूरा हमरो तऽ आइ राआते स अय अथी देना छै नहि शुरू मतलब खाली हमराप इनकमिंग सेहो रह
कर लेकिन हमास बात भी नहि समझले ततेक ब
हँ
नहि हमर एक दूटा अपन बहिन एकटा मौसेरी बहिन सब जुड़ल छै हुनके सबसँ बात होय
तऽ ओ काउंट भऽ के तुरते ओकर किछु आबि जाय छै देखाबे मे कि यहाँ एगो भऽ गेल
हँ नहि ओ बाद बादमे देखाय जब बातके छाँटल जाइ छै ने तब छटि सुटके देखायल जाइ छै
ततेक लोकग गोटा छियै ने जे पूरा अपडेट नहि कऽ पबैत रहै छथि क तो नहि बोल हमरा भीर भर ओहि बुझियओ ग गेल छिय लेकिन ओ सबब जेना जल्दबाजीमे मने नहि भऽ पाबि रहल छै जतेक जल्दी हमसब सोचि रहल छीै करी क
ह ह आब किया तऽ दू कहे छथिन जे दू तीन दिन में खत्मो हेते ड ्रिप्शन मुलाकात शुरू हेतै फेर तऽ ओहिके लेल तऽ फेर सभ गोटँ अपन अपन पूरा करना जरूरी छै
सही बात छै
खाना पीना भऽ गेल
हँ भऽ गेल छै
घार पर आ अच्छा बच्चा सब आब गेल आ अपना दुनू गोटा घरे पर रहै छियै
भरि बाबू हमर हँ कहि सकैत छी घरे परर नकरा ऑफिसके ग ह ह पर ऑफिस घरे से लैपटॉप सब होय छै और
पता नहि रहल कखन घरमे चित रहै कखन बाहर चित रहै
हँ
से हो छै
हँ से तऽ होइज आ मगलके व्रत नहि करै छियै
नहि
ओहन नहि करै छियै
व्रतसँ बेसी नहि कहैए आब ताहि दुआर नहि करैत छीै
नहि एहि गाँव मे जे हमर सबके घरके बगले मे यऽ ने बजरङ्ंग बली मंन्दिर के बाबा बजरङ्ंग धाम तऽ एहिके लेल एहि गाँवमे एखन तऽ आब ओतेक नहि यए पहिने मंगल दििन के गाँंव मे ककरो घर मे चूल्हा नहि जरे रहय आ हँ बच्चा बच्चा सब
होइ छै गाम गाम के रिवाज होइ छै हमरो गाम सब दीस मंगल के करे छलखिन ना हमहुूँ एना अष्टमी कए रङ्गके व्रत सब करै छलियै परी बड्ड तबियत खराब भऽ जाइ छै व्रत राखै छिय त
हँ खास कए कऽ बी पीलो वला सबके ने किछु बेसी दिक्कत होइ छै त नहि तऽ हम ो त लड़का लैत छी
करे छै वृहस्पतिवार केवला व्रत विष्णु भगवान के ओ व्रत करे छै यै तऽ ओ विआह सबसँ पहिलेसँ एटे नाइन क्लाससँ करै छलिय ओ तब तक छड़ देलियै तब तक जाादा ह बीचमे दिक्कत
ह तऽ सपना हेबै फेर
हँ सभ देने छी आब छठि करैत छियै तऽ ओ तऽ नहि मने छोड़बै हम तऽ तेर छठ दिवाली ई सब व्रत एकदम ह एक एक दिन होइत छैऽ करै छियै दुर्गा पूजा करै छलियै दुनू टाइम व्रत तऽ ओहो छोड़ि देलियै आब एक टाइमवला मात्र करै छियै क कर नहि कयल होइ छै तऽ बीमार भऽ जाइ छै एडमिट भऽ जाइ छै हॉस्पिटल मे
हँ आ नहि समय ओहन नहि छै जे अहाँकेँ भगवान नहि कहैय जे भूखल रहू
हँ त नहि ओहो बुझै छथिन मजबूरी किया छोड़ि देलकै से
आत्म र्षितो धर्म
हँ तब बेसी व्रत नहि करै छी
हँ सेटाक
हूँ
हँ
ओरा हमरो बहुत लगाव छलियै बहुत करै छलियै
हँ परेशानी तऽ भइए जाइ छै ने इम्हर तऽ हमसभ
कने छियै त्रोदशी वालला केने छियै लेकिन आ सबटा छोड़ देली है भइ आब छठि दिवाली बस बत चल सना पारलेबैितने चोट छै हम सो हमी उठबै पढ़ल हमी पै बहु छिय
अच्छा सात सात सए
सासु मां छथिन लेकिन ओ कलकत्ता मे रहै छै बीमार होइ छैन तऽ अपने ओते करै छी
अच्छा आ ससुरो छथिन ने
ह
ओसभ ओ सभ दोसर बेटा पुतौह लग रहै छथिन
हँ हमरो सब लग एला जहन जतऽत हुनका मुन हेतऽते हुनका हँ मर्जी प निर्भर छै पर आवस गर्द नहि कतहु रहै छथिन नहि छोड़ै छियै हमसभ
हँ
मोन तऽ होइत रहै छनि गामके पर हमसभ नहि छोड़ैत छिय
हँ नहि वृद्ध भऽ गेलखिन तऽ हुनका असगर केना छोरबै
एज से बेसी बीमार रहै छथिन ने दोसर छिय हमसभ त किया
हँ से तऽ
हमहूँ अहिठन गाँवमे पैघ पुतहु छी तऽ धयने छी हिनका सभके छोटकी हमर रहैए दिल्लीमे हुनको दूटा बाल बच्चा छै तऽ ओ ओहिठाम अपन घर दुआइर सब बनाक ओहिठाम रहैय हुनका सभके मोन होइ छै कखनो कतहु कतहु घुमयके तीर्थ स्थलसँ तऽ ओसभ जाइ छथिन एक महीना लए ओतयसँ फेर घुमि फिर केऽ चलि आबै छथिन
ह गाममे जे रहि अबैत छै ने तऽ नीक नहि लै छै हमरा सभके एखनो गाम मतल आब एते साल से बाहर छी तैयो गामे जाय के मोन होइत रहे छै गाम के एकटा अलग मथ छै बच्चा हँ बच्चासभ पढ़ै लिखै छै तऽ ताहि दुआरे
हमरो बेटा कहलक कि मम्मी हम जॉब करबो ने तऽ तोरा अपने लग राख ओ कहलहु नहि रे बेटा सब दिन हम गाँवमे रहलिय हमरा गाँवमे मोन लागतौ हम कतहु नहि जेबो
हँ घूमेय फिर लोग जा सक एक दू मही ल कतहु जाउ तऽ चेंज लागे छै नीक लाग छै पररसाव किला तऽ गाम नीक लागै छै बस
हू आब खास कए कऽ देखियौ जे नैरा सबसँ लोकके कते लगाव रहैत छै आ लेकिन नेहरो जे जाइत छियै ने तऽ एतेक ध्यान रहैत छै लागल जे ओ केना हेथिन ओ केना आ अ दिन ल दुआरि छोड़ दियऔ
भऽ जाइ छै लोकके आरामदह लागै छै कनी हँ
हँ जगह छोड़लाक के बाद फेर ओहि जगह पर नींदो नहि होइ छै आब दोसर ज
जेना शरीर के राखियौ ओना रहऽ लागैत छै सेना
हँ आ आठ दिन जो घर छोड़ि दियौ बुढ़ बुजुर्ग पर ने आठ दिन के बाद घर आबियौ तऽ लागत जेनाकि जे साल भरि के घर गन्दा छै
हू
हिनका सबस समरैतो नहि ने छै ने सबचीज
अपनो कऽ लै छथिन सएह हमसभ तऽ एको दिन नहि छोड़ैत छियनि हुनका नहि जाइ छनिाद दुोखत हो नहि चाही तू ई चीज बारे
नहि छोट भाायके बिआाह रहै तऽ ओहिमे तऽ जरूरी रहै जेनइ